ओ
नमस्कार मित्र
नमस्कार नमस्कार
सब ठीक छय
सब ठीक छय
आ गाम में नया अस्पताल बनय छल ओ विषय पर विस्तार से चर्चा करैत रह छय किछ दिन पहिने गाम गेल रही तखन पूरा गाम घुमबाक मौका भेटल ओही समय नया अस्पताल देख लियउ जे अब पूरी तरह बनी के चालू भय गेल छी ओ दृश्य देखय के बहुत खुशी भेल कारण पहिने एहन सुविधा गाममें बिल्कुल नहि छै
सचमुच ई बहुत पैघ परिवर्तन अइछ हमरा मोन अछि पहिने छोट छोट बीमारी लेल सेहो लोकसबके शहर जाय पड़ै छल अब अस्पताल बनी गेलक बाद बहुत सुविधा गेल होयत
बिलकुल अस्पतालक भवन बहुत साफ सुथरा आ व्यवस्थित बनाओल गेल छय अलग अलग विभाग बनल छल जतय मरीज सब आराम से इलाज करा सकैत छह गामक लोक सब बहुत सन्तुष्ट देखाइ पड़ैत छलय
ई सुन के बहुत नीक लागल जखन स्वस्थ सुविधा ग्राम में उपलब्ध होइत छी तऽ गरीब लोक सभके सभसँ बेसी राहत भेटैत अछि
कतेको बुजुर्ग कहैत छलह जे पहिने इलाजक अभाव में बहुत परेशानी होइत छल मुदा अब ओहि डॉक्टर सब नियमित रूप से आबैत छथिषति जहि से सबके समय पर उपचार भेट रहल छय
ई गामक लेल बहुत पैघ उपलब्धि भेल समय पर इलाज भेटल बहुत रास गम्भीर बीमारी सेवा नियंत्रित कैल जा सकै छय
हँ अस्पताल में दवाइ देबाक अलग व्यवस्था छल कतेको आवश्यक दवाइ ओतहि भेटी जाइत छल जाहि से बाहर जयबाक जरूरत कम भए गेल छय
ई बहुत नीक बात अछि इलाजक सङ्ग सङ्ग दवाइ उपलब्ध रहब सेहो बहुत जरूरी होइत अछि
गर्भवती महिला सब सेहो अस्पतालमे नियमित जाँच कराबैत छलाह एहि कारण गामक महिला सभमें बहुत विश्वास बढ़ि गेल छनि
महिलास सब लेल एहन सुविधा रहब बहुत आवश्यकता अच्छ एहिसँ माता पिता आ बच्चा दुनू स्वस्थ सुरक्षित रहैत छथि
अस्पताल में बच्चा सब लेल अलग कमरा बनाओल गेल छल डॉक्टर सब बहुत धैर्य से बच्चा सबक इलाज करैत छल
ई सुन के खुशी भेल बच्चा सबक इलाज विशेष ध्यानसँ होबाक चाही
अस्पतलक चारू कात बहुत गाछ वृक्ष लगाओल गेल छ वातावरण शान्त आ स्वच्छ देखाई पड़ैत छइन
स्वच्छ वातावरण मरीज सबके जल्दी स्वस्थ होयबा होयव सेहो मदद करैत अछि
हँ गामक लोकसभ कहैत छलए जे अस्पताल बनलक बाद समय पैसा मेहनत तीनू बचय लागल
ई असनी विकास कल जाइत अछि सुविधा जखन गाम धरि पहुँचैत अछि से सब लोकक जीवन आसान जाइतइत अछि
हं ओहि दिन अस्पताल घुमैत घुमैत बुझायन जे सरकार आ समाज मिली क नीक काज करय तऽ गाम बहुत जल्दी बदइल सकैत अछि
विकास लाभ तखने होइत अइछ जखन ओ आम लोक धरि पहुँचैत अइछ
ओहि अस्पतालके देखयके मन में गर्व भेल जे आब हमर गाम सेहो धीरे धीरे आगाँ बढ़ि रहल अइछ
ई गर्व बात अइछ अपन गामक पर प्रगति देख कऽ सबके खुशी होइत छै
हम सोचलियौ जे अहाँके ई अनुभव जरूर सुनाबी कारण अहाँ पहिने गामक ओ कठिन समय देख लियउ जखन अस्पताल नय छल
हँ एहि कारणे ई परवर्तन महत्व ओरा बेसी बुझाइत छी
अस्पताल चालू भेलाक के बाद गामक लोक सब अनुभव आत व्यवस्था के बारे मे ओर विस्तार से बता तकर
जरूर ओ कहानी सुनबाक प्रतीक्षा करब एहन विषय सुनबाक बहुत नीक लागैत अछि
हूँ अहाँ अस्पतालक भवन आ सुविधाक के बारे में बहुत निकट से बतलियू आब ई बताउ अस्पताल चालू भेलाके बाद गामक लोकग सब जीवन में कोन कोन परिवर्तन देखबा लेल भेटल
ई सचमुच बहुत राहत बात भेल विशेष रूप से गरीब परिवारक सब लेल एहन सुविधा बहुत उपयोगी साबित भेल होयत
हँ अस्पताल खुललाक किछु बाद दिन लोकसभक वर्षा सेहो बढ़ि गेल छल मुदा पहिने किछु लोक संकोच करैत छलाह मुदा जखन नीक इलाज भेटल तऽ नियमित जाँच कराबे लागल
जखन लोकसभके नीक सेवा बँटैत अछि त विश्वास अपने बनाय लागे तऽ छै विश्वास बनत बहुत महत्वपूर्ण बात होइत अछि
बिलकुल अस्पताल समय समयपर स्वास्थ्य शिविर सेहो लगाओल गेल छल ओतय लोकसब मुफ्त जाँच आ स्वास्थ्य सम्बंधी जानकारी देल जायत तऽछ
ई बहुत सहारनीय पहल अइछ बीमारी के इलाजा से बेसी जरूरी बीमारसँ बचबाक जानकारी होइत अछि
बिलकुल डॉक्टर सब लोक सबके साफ सफाइ पौष्टिक भोजन आ समय पर दवाई लेबाक महत्व बहुत सरल भाषा पर बुझबै छल
एहन जागरूकता कऽ पूरा गामक स्वस्थ धीरे धीरे सुधार होइत अछि
हँ अस्पताल मे एम्बुलेंस सुविधा सेहो शुरू भए गेल छनि आकस्मिक स्थिति अबते मरीज के जल्दी अस्पताल पहुँचाओल जाइत छल
ई सुविधा बचाबे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
हँ गामक बुजुर्ग सब कहैत छलाह जे एहन अस्पताल यदि पहिन बनैत रहैत बहुत रास परेशानी बचल जा सकै छय
ई सुन के बुझइत अछि जे समय पर विकास काज होयबाका कतेको जरूरी होयत अछि
हँ ई तऽ बिल्कुल सही बात कहिलियौ अ गामक बुजुर्गसब कहैत छले जे एहन अस्पताल यदि पहिले बनैत रहथि तऽ बहुत रास परैेशानी बचल जा सकैत अछि
आब गामक लोक सब कहैत अछि जे अस्पताल बनलाक बाद जीवन पहिने से बहुत आसान गेल अछि
पतन काज करय कर्मचारी सेहो बहुत विनम्र व्यवहार करैत छलै एहि कारणे मरीज सबके अपनापन महसूस हो छेन
शिक्षा सड़क आ स्वस्थ ई तीनो क्षेत्रमें मजबूत होइ तऽ गामक विकास बहुत तेजी से होइत छी
बिलकुल अगले बेर फोन पर बतायब जे अस्पताल बनावल बाद गाँंव में स्वास्थक प्रति लोक सब सोच कोना बन्द गेल छल
जरूर ओ बात सुनबाबे में सेहो बहुत रुचि रहल प्रत्येक परिवर्तन अपन कहानी होइ तऽ अछि
बिलकुल अस्पताल अनुभव देखि के हमरा बहुत गर्व भेल जे अपन गाम आब पहिनेे से बहुत बदलि गेल अछि
ई सुन के हमरा से बहुत खुशी भेल आशा करैत छी जे एहन विकास काज आगा सेहो निरन्तर होइत रहत
हं अस्पताल चालू भेलाके बाद सुविधा आ लोक सबक अनुभवक बारेमें बहुत तीका से बता ली अब ई बताउ किछु मास बितलाक के बाद गामक लोक सब सोच में की परिवर्तन देख रहल बैटल
हाँ सबसँ पैघ परिवर्तन ई देखलू जे लोकस बीमारीके हल्के में लेब छोड़ि दिल्ली पहिने बहुत लोग घरक उपाय समय बितबैत छला मुदा आब समय पर अस्पताल जा डॉक्टर सलाहब लागल
हँ सबस पघ परिवर्तन ई देख लिय जे लोक सब बीमारी हल्का में ले तो देल्लए अ ई बहुत सकारात्मक दबाव छय समय पर इलाज शुरू भय जाय तऽ बहुत रास गंभीर बीमार से बचल जा सकैत अछि
एहन अभियान बहुत आवश्यक होइत अछि इलाज करब एकटा बात अछि मुदा बीमारी से बचब ओरा बेसी महत्वपूर्ण अछि
हं कतेको परिवार पहिने बच्चासभ नियमित जाँच नहि करबैत छल अस्पताल खुलके बाद ई आदत धीरे धीरे बदली गेल आ अभिभावक समय समय पर बच्चा सबके डॉक्टर लगले जाय लगला
ई सुनिक के बहुत खुशी भेल बच्चा सब स्वास्थ्य पर ध्यान देब भविष्य लेल बहुत जरुरी अछि
हँ अस्पतालमें आयुष्मान योजनाक लाभ सेहो बहुत लोकके भेटल एहि कारण गरीब परिवार से इलाज कराबै में आर्थिक कठिनाइ बहुत कम भए गेल छल
ई बहुत पेघ राहत अछि ईलाज केवल सुविधा नय बल्कि सब लेल सुलभ सेहो होयबाक चाही
हँ ओहि समय अस्पताल में साफ सफाइ के बहुत ध्यान राखल जाइत छन परिसर सबदिखन स्वच्छ रहैत छल जहि से मरीज सबके आराम महसूस होइत छल
हमरा इहो देखबाक लेल भेटैत जे गामक युवा सबक रक्तदान शिविर में बढ़ी चढ़ी भाग ले लेने छला एहि कारणे समाज में सेवा भाव सेहो बढ़ल
ई बहुत प्रेरणादायक बात अछि जखकर युवा सामाजिक हित में आगे आबै तऽ अछी तऽ पूरा गाबत सोच बदले लागत
अस्पताल बनलाके बाद गर्भवती महिला सबके समय पर जाँच आ आवश्यक सुविधा भेटय लागल एहि कारणे परिवार सब बहुत निश्चित देखाय पड़ैत छला
ई परिवर्तन सचमुच बहुत महत्वपूर्ण अछि माता आ शिशु के सुरक्षा समाजक सबसे पैघ जिम्मेदारी से एक अछि
कतेको बुजुर्ग कहैत छलाह जे आब ईलाज लेल शहर जाहिमे जे पूरा दिन लगैत छल ओ समय अब बची जायत अछि
हँ समय आ खर्च दुनू बचत लोकसब मऽ जीवन बहुत आसान बना देत
हस्पतालक कारणे गामक लोक सबके स्वास्थ्य प्रति जिम्मेदारी आ जागरूकता दोनो बढ़ी गेल छल
ई असली विकास कहल जायत अछि भवन बन पर्याप्त नहि लोग सब सोच बदलने यऽ सबसे एक उपलब्धि होएत अछि
जखन ईसभ परिवर्तन अपन आँखि की देखलू तऽ बहुत गर्भ भेल जे हमर गाम धीरे धीरे आधुनिक सुविधा जुड़ि रहल अछि
हँ ई सुनीे केऽ हमरा सेहो बहुत खुशी भेल एहेन परिवर्तन प्रत्येक गाम मे होयबाक चाही
अगिला बार फोन करब बताय जे अस्पताल बनलाकेँ बाद गामक जीवन शैली आ भविष्य सोचमे कोना बदलाव आयत
जरूर हम ओ गप सेहो ध्यान सँ सुनब आ बहुत सुन्दर ढंग से सब अनुभव बता रहल छलै
पुरान बातसभ याद मोन बहुत प्रसन्न जाइत अछि
हूँ ठीक तऽब कहानी सुनिकेँ आशा बढ़ैत अछि जे गामक भविष्य आओर उज्ज्वल होएत
बिल्कुल बिल्कुल
धन्यवाद
धन्यवाद